नमस्कार
हँ नमस्कार अहाँ की करै छी
हम नहि छी अपने की करै छी
हँ हमहुँ कुछो नहि करै छी अभी मतलब आराम से बैठल छी
हमहुँ आरामसँ बैठल छी पंखा चला लेलै छी आरामसँ बैठल छी पंखो गरमे गरमे हवा दै छै
हँ तऽ की करै छै पूरा घरे घरमा जाइ छै तऽ
हँ जाइ छी घरापर पानि छीट छीट देब ने गड़बड़ ठण्डा जाइ तऽ ठण्डा ठण्डा हवा दी स्टैणडमे एगो पंखा खरीद लै छी तऽ ओ पंखे खराब हो गेल छै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो